हलो
हँ हेलो
हँ
हँ-हँ की हाल यऽ।
ठीक छै आपन बताउ।
हमरो तऽ बढ़ियां यऽ, आओर सभ कहियौ
हँं सब ठीके छै।
अरे कॉलेज कहियासँ ज्वाइन कए रहल छी अहाँ
अ हमे त सत्ताइस से ज्वाइन करबै ने, छब्बीस के होस्टल पहुँचबै।
अच्छा सत्ताइस स ज्वाइन करबै, अच्छा तऽ ए काल्हि अहाँके जाइय पड़त कॉलेज।
नहि हम काल्हि नहि जेबै, हम अं सत्ताइसे के जेबै एक्के बार।
अच्छा नहि-नहि हम त जबै फेर काल्हि खनि कॉलेज, कियाकि हमरा कॉल एलै रहए। काउन्सिलिंग के लिए आबय पड़त, त तैं हमरा तऽ जेना
कोल तऽ हमरो एलै रैं।
अच्छा तऽ अहा-अहाँ नहि जेबै की?
नहि हम नहि जेबै काल्हि।
किया
औ कियाकि हम सर स बात भेलै रे, तऽ ओ बोललकै रहए कि से छब्बीसे के आबै लए।
अच्छा सर कहलक रहऽ अहाँ क छब्बीसके आबैला।
हँ।
अरे हमरा कॉल एलै, तऽ कहलकै काल्हि खनि आबै ना जरूरी छै, कम्पलसरी छै कि आबैए पड़त अहाँ क। तैं हमरा तऽ जेना छै, हँ
ठीके छै, तब हमहुँ देखय छियै आ चलि जेबै।
किएकि हम पुछलियै रहऽ, तऽ हम फेर हम पुछलियै कि एना जरूरी छै कि हमरा तऽ कहलकय हँ एना जरूरी छै, इक्किस आओर बाइस क डेट छै। तऽ बाइस के लास्ट डेट छै, त हम कहलियै ठीक छै हम दख खब हम, आबैके तऽ प्रयास करब हम चलि ऐब।
हँ ठीके करलहुं।
हँ-हँ
और खाना पीना भए गेलै।
हँ-हँ खाना पीना तऽ भैं गेल, अहां के भैं गेल।
नहि एखन हमर नहि भेलैए, की बनलै रैं आय।
आय खनि ऐं भात आओर छोलाके सब्जी। अहाँके एहिठाम की सब बनल। की कहलियै।
छोला केना बनेलियै रहें।
छोला केना बनेलियै रहय, छोला पहिने छोलाके रातिमे ओ उबालै लए देलियै, उएह मटर क
हँ
उबालै लै दलियै फेर सुबह म ओकरा की कहै छ य म् अँ अथी की कहै छै कूकरमे दए कऽ उ अथी के रहलिय, उबालि लेलिय ओकरा उ
हँ
आ फेर प्याज सबके काटलिय, फेर जीरा सबके पीसलिय एक दिन ओनाहिये बनेना रहय ओ ओकरा ओने कढ़ाई मे डालिकऽ, पहिने सबकिछुके देलियै फेर फेर ऊपर स जीरा सब के दलिय।
अच्छा
आहाँ के ओइठाम की सब बनल
हमरा एहिठाम भी सब्जी रोटी बनलै रहऽ।
अच्छा सब्जी रोटी, कौन चीज के सब्जी।
आ सब्जी परवल के बनलै रहऽ
अच्छा, तऽ अहाँ बनेलिय रहे न।
अऽ हुं ह हमी बनेलिय रहै।
अच्छा कोना बनेलियै रहऽ
अ अच्छा बाद मे बतेबै ने और बताउ कॉलेज के।
अच्छा कॉलेजके कॉलेजके तऽ सब बढ़िआँ छै। कॉलेज ज्वाइन करबै तऽ, अपना सब खूब मस्ती करब और कुनो कोनो मंदि बहुत सारा मंदिर भी छैय ओत मन्दिर भी छै।
हंं- हँ त उत तऽ जेनाये छय न।
कियाकि ने पूर्णियाके ने सभसँ प्रसिद्ध मन्दिर अथी छै की कहै छै, पुरण देवी।
अच्छा, केतना दूर परय छै ई रेलवे स्टेशनसँ
अरे दूर छै, कनिटा काफी दूर छै।
अच्छा तऽ, चलल जाइ ने एकदिन।
हँ -हँ जेबै जरूर जेबै एक दिना। पहिने कॉलेज शिफ्ट भे जाय, ओकर बाद तऽ
हँ पहिले कॉलेज शिफ्ट भै जाइ छिय।
हँ- हँ पहिने कॉलेजसँ हँ- हँ पहि तकर बाद देखल जेतै।
हँऽ
तऽ अहाँ ड्रेससभ बनबा लेलियै कॉलेजके
हऽ आइ जेबे हम नाप दिलबाय देय छिय, अपने शहर स दर्जी स नाप दिलबाय देबे ओत हमरा टेलर बाला से बात भए रहल रहे तऽ। कहलकै की से नाप आप दिलबा के वहाँ पे हम बनबा, हम बनबा देब
अच्छा तखन तऽ ठीके ये
तऽ ले लेबै सताइस से तऽ फेर कॉलेज पहिन के भी जेनाइ छै न।
ह तखन भने ठीक करलियै की, हमर तऽ पेंट भए गेल ये शर्ट नहि भेल ये, तऽ फेर शर्टो ने बनबाबै पड़तै।
अहूँ दे दियौ ने नय नाप ओतय स।
हँ से तऽ छबे करै, लेकिन जाय पड़तै न।
हँ ई भी छै।
तऽ तखन काल्हि हम जेबै आ कॉलेजमे काम करबा लेबै, वैह एकटा फॉर्म जे कहलक रहे भरय दिये। उ फॉर्म भरबा लेबै, ओकर बाद जा कऽ करबा लेबै, जे हेतै अपन
हँ - हँ करबा लिय।
अहाँके पैकिंग सभ भए गेल ने कॉलेजवला।
हँ हँ हमर तऽ पैकिंग भेले छै।
अच्छा की सब लए जाइ छियै।
ई सब वैह कपड़ा सब लए जाय छियै फेर आ कुछ च स्लीपर वगैरह भी ले जाय छियै ज जुता उता यैह सैंडल सब अहां सब की करलियै ये।
अरे हमहूँ वैह सभ लए जेबै की।
हँ।
की करबै लागऽ तऽ पड़बे ने करतै, लेकिन कहि दै छी कॉलेजमे बढ़िआँ से पढ़ब आ सुन बुझलियै कि एग्जाम जे हैत कैल कनी जामके अथियो भेजलक रहऽ, की कहै छै सिलेबस भेजलक रहे ने, फर्स्ट सेमेस्टर वला, सेकेंड सेमेस्टर वला, सिलेबस भेजलक रहे, बुझलियै।
ग्रुप मे?
हँ ग्रुप में भेजलक एकटा लिंक तऽ हम ओकरा खोललहुं देखलहुं की सचमे रहै कॉलेजेके बारेमे वैह फर्स्ट सेकेण्ड, सेकेण्ड सेमेस्टर वला अथी रहे
हँ लेकिन हमरा तऽ नहि, डिलीट कर
नहि डिलीट नहि रहै अहाँ नहि देखलियै बुझलियै, हम अहाँके भेजब अहाँ देख लेब ठीक ये।
भेज, ठीक ये, भेज दियऽ।
हँ भेज देब, अच्छा, अच्छा आओर सब कहियौ।
आओर सब बड़ बढ़िआँ।
बढ़िआँ ये ने
हँ अपन बताउ
हमरो तऽ बढ़िएँ ये।
अच्छा। और कतहु कतहु घूमय ले जाय के सोचै छियै, जेबै की
हँ यै जेबे करबै की घुमय ले जेबे करबै, प्रसिद्ध मन्दिर सब छै बहुत किछु छै, पार्क सब छै, बहुत किछु छै, सुनियौ ने एहिबेर जायब ने तऽ पार्क जायब एक दिना ठीक ये।
हँ एक दिना वाटर पार्क भी चलती ओ पूर्णिया
आ हँ हँ वाटर पार्क जेबे करबै, हमरा जाइके मोने ये, बुझलियै।
हँ ठीके छै तब एक दिन चलल जाय और सबके भी लए, ग्रुप मे जेबै
ओ के तऽ ठीक नहि ये बहिन, अपना सब चलब, ठीक ये।
हँ ठीके बा ओ भी एक वो कटिहार के छै ने ओकरे साथ जेबै अपना तीनो चारोटा
हुं। आओर सभ कहियौ। आर एकटा माता स्थान छै बुझलिये ओतौ जायब उहो बढ़िया मंदिर छै एहि बेेर हम गेलियै रहियै ओतऽ बुझलियै।
हँ एगो त ब हँ एगो त ओतय स्टेशन कात में नैय छैय अओ दुर्गा मंदिर उ भी सहिये लगलय
उ तऽ छबे करे एगो माता स्थान छैय ओतोका प्रसिद्ध मंदिर छै। बुझलिय त ओतो एक जेबय घुमय ले आ सुनियो ने
हँ।
ओता जायके बनारस जेबैय की
कते बनारस कहिया कइ आ कहिया स
सोचैय छियै एकदिन सोचैय छि देखियौ ने
हँ यौ चलि जेबैय ने एतुकबा प्लान बनल रहैय सितम्बर के ह
कतौका
केदारनाथ के
अरे केदारनाथ काफी दूर नैय भए जाइये बहिन तैँ कहलियै
हँ हमे जे कम्पनी में काम करैय छियै ने
अच्छा अच्छा अच्छा ठीके य तब सुनियौ ने तब--हमूँ हमर भायजी कहलकै रहय की केदार तेऽ हमरा बहुत हमर सपना छैय कि मतलब हमरा हमेशा हमर ख्वाब में आबैत रहै छै कि हमरा ओत जेना छै बनारस नैय होइये कि हँ सपनो के महल जे होइए ओ बनारस छै तऽ हमरा ओहिठमा हमर लागैए जान बसल यऽ बनारस ओत जायके हमरा बहुत मन यऽ
कोनो बात नैय एकबार पैसा करि लैय छियै देख लैय छियै फेर चलल जाय
हँ अहिसँ मिलतै जेबे करबै अपन पैर पर खड़ा हेबै तब न कतहु जेबै
हँ।
तऽ कहलौ बहिन कॉलेज में पढ़ाई करब एम्हर ओम्हर कोनो नहि ठीके न
हँ पढ़ैएल तऽ एतना पैसा खर्चा भेलैए तऽ पढ़बे ने करबैय।
उएह ने कहलहुँ पढ़ाइए लिखाइ जरूरी छै आइके टाइम में। कियकि बिना पढ़ाइ लिखाइ के तऽ किछ चलय वला नैय छै।
हँ नैय छैय
वएह ने कहलहुँ किताब सब तऽ ओतेन दे और सब
हँ हँ किताब सब लय जाय के जरूरी नहि छै खाली कॉपी कलम के जरुरी छै य तऽ उ खरीदेए पड़ तै बाकी सबकुछ तऽ वएह देतैय कॉलेजे
हमरा तऽ कॉपी बुझलियै हम कॉपी नैय किनलियै अहाँ कहलियै कॉपी की
आ नाहि हमूँ नैय खरीदलियै ओतहि जा कऽ खरीदबै ने
अच्छा अखन देखियो न हँ त कमे टाइम बचलै य देखियौ अखन की होइ छैय आब
हँ देखियौ आ ओते लाइब्रेरी में किताब सब पढ़ि लिअ जेतना टाइम पढ़नाय यऽ
हां-हां।
अना छै, हां।
सहिए तै लाइब्रेरीमे मिलबे करतै पैढ़ लेब ठीके कहलियै।
ह तब कु कोन जरूरी छै किताब के किताब बहुत महेगा दै छै ने इंजीनियरिंग बाला।
महंगा तै दैते छै कते किनबै माए मम्मी पप्पा ओतबा थोड़ी नै देते, एतबो दै रहल छै बहुत दै रहल छै तै ने अपन पैर पर खड़ा होय के छै। तै अपन पैर पर खड़ा होय के छै।
हां ई तै जरूरीेए छै ओना। और सब कुछ हां हम्मर तै सब ठीक यै अपन बताउ?
हमरो ठीके यै, भगवान भरोसा सब नीके चैल रहल यै।
हां की करबै जे छै ओ काटएयै पड़तै नै।
वैह नै जे हेते भगवान काटएयै पड़
हां। की करबै आय जे टाइम छै ओ काएल बदलबो करतै।
हूं-हूं। त कुनू नै घुमै के प्लान के अथी करै छियै मतलब फिक्स करै छी घुमय लै जेनाय छै अपना सबके ठीक यै?
हां-हां पक्का।
ए बेर पूरण देवी जेबै करबै बुझलियै।
हां-हां जरूरे एक दिन रैव आर के छुट्टी मिलतै नै कॉलेज तऽ बंन्दे रहतै तऽ चैल जेबै अपना आरके।
हां अपना सब चैल जाएब ठीके यै।
हां ठीके छै, हां-हां ठीके छै।
तब ठीके यै राखै छी बहिन ठीक यै।
ठीक छै। ठीक छै रखू।
ठीक छै।
ठीक